हेलो हेलो हेलो अरे दीदी आवाज न आ री क्या
जा छै
हेलो
हेलो
हँ जी दी दीदी आवाज नहि आ री क्या
हठ
अच्छा आओर बढ़िआ
हेलो
हँ जी आ रीै मुझे त तुम्ही आवाज
नहि ओर बाद
ह जी जी आ बताइए
हँ जी हमारे बालक बच्चे बड़ी हा छटी कि चल है सारे दिन खून पीते है कछ नहि मशीन पे बैठी फटिंग सी कर रही छोटी बहन के कपड़े थे मन की चलो कर देती ह सिलाइ क काम
हँ सही है थोड़ा खर्चा पानी निकल जाता है हँ जी ब जी बढ़िया है मोनी छ छुट पट
ओ सु
हँ
बच्चे शोर मचा रहे हैं छुट्टी है ने बच्चे छुटी पढ़ रही है
ह
खाने मे आज हम ने अढ़ेर की दाल चावल बनाये थे
त त दाल चावल सही है गर्मी मे दाल चावल तो
हँ गर्मी पड़ री है
बहुत गर्मी पड़ती है
और क्या बनाये गर्मी मे
मैने तो आज लिट्टी चोखा बनाय है
अचछा अच्छा मेेेरे पास नहीं आता है बनाना
अच्छा अच्छा
ह
मैने भी ऐसे ही बस फोन से देख ली
आज बच्चे कह रहेै हैं ऐ मसला डोसा बना लो
हुँ अच्छा कैसे बना छियै आ मसाला डोसा
जैसे चावल दाल उर्द क दालके लागल फेर पीस कर जे बना ती हुँ ह गलानी पड़ती है कई घंटे जब बनता है हुँ सामर तऽ सब हुँ
चुसआमर बना पड़ता है उसको
हुँ ते हमर सारी सब्जी होती है बच्ची कूची जैसे नहीं होती है तऽ मार्केट से मंगा लो नहि फ्रिज मे थोड़ी बहुत सब्जी पड़ी रहती है हुँ
ह
बधे भेललाक नहिप ओल तन हुँ
हम तो मन्दिर जााने की सोच रहे थे खाटू श्याम मन्दिर
हँ
ह हम तो मंन्दिर जाने क सोच रहे मन्दिर जानेके
य टाइम किस टाइम
शाम शाम
अच्छा शाम को कोनसी जगह जाने व
प
हँ
खट्टू श्याम जी मन्दिर जान चै
अच्छा कल भी तऽ गई लगे ह स्टेटस वगैरह देखेे
नहि नहि कल तऽ हम आओरटिन रहए
अच्छा
हू
ह समझली कल भी गएथे आ
हू
यह य छुटी में थोड़ा सा कही घूम ल फिर तो टाइम मिलता ही नह है मेेर बच्चे भी हल्ला मचा रहे पर मेर को तऽ सिलाई पैसा टाइम नहि मिलता है न इसलि मे त कह ब्यस रह च ब त ह
आओर काम हो गय सारा घर का
हँ घरटा हो गया बच्चे गोटी खेल रहे है फोनमे ही
रटी अ चलूड़ो
हँ लूडो खेलने हैं लूडो
अच्छा अच्छा
तीन बहन के बच्चे है एक मेरा है
अच्छा
लगे पने
हँ सही ह टाइम पास त कैसे ह
हँ लैस भी तऽ यस य
ओ
नओ बजे आ जती है दो बजे चली जाती है फिर राति य छओ बजे बहुत ज्याददा परेशानी ह लाइ की करब
ह्म
क्या करे गर्मी मे इतने घंटे कहाँ ल जाता है
हँ हँ
चार चार घंटे लागक च बजे त नइ तना परेशानी हो जा अ बोलऽ
ह आओर शाम को हँ पेकिंग तो वहि से फेर हम वही से फेर हम खाटू श्याम से फेर हम उज्जैन चले जाएंगे फिर खाटू श्याम से ही हम उज्जैन घुमे चले जाएंगे
अच्छा
हँ
फेर कब लोेगे घर पे
शाम को निकल जाएंगे आज
अच्छा अच्छा आग ही बैठ रह ह तो ट्रेन में तऽ जयपुर के लिए
नहि नहि नहि वो तो कल ही बैठ बेढेंगे
अच्छा
हँ
अच्छा कल यहाँ से दस बजे निकल जाओगे घर से
हँ
अचछा जयपुर से तो सीधे फिर रनवर के लिए या स श्रीद फ्रेधार ट्रेन पकड़ने क तऽ जरूरत ही नहि की
नहि ट्रेन से सफर हो पाता है फेर रात मे कैसे लेटना उठना बैठना सब देख देखना पड़ता है न बच्चे भी रहंगे साथ
हँ ई त बात
हू
यहि तो है परेशान
आऔर आप भी चलै जाइए कि बच्चो को लेके घुमा लइए
घुमा क कहाँ बस बच्चे जाे के लि बैठे है तैयार दस गारह सने चली पन्द्रह तक जाय छै
अभी इने तऽभी थोड़े लेट भेजी खरकू श्याम मन्दिर ल जाउगी ने ग्यारह तारखके त
अच्छा अच्छा हँ सहीएै
औ मैं क रही ह चलो त मैं स्वामी क कु्ड परवमे तऽ पानि बहुत गर्म होबै सोने के कुण्ड मे तऽ पानि बहुत ज जाददा गरम रहबै ने तब वहाँ पहिल किया नलाायके लहु
शाम को ही ठीक रहता ह सधरबउ घरक
हँ
हू
आ तै
ह
औ यहाँ कही पास मे बाटर पार ही रह है
हँ वाटर पार्क त वही है गुरदाावुरमे
ह कहि नजीब भी नहि ने घुमायके ल
में भी सोच रही थी पर मेरा त होइ न रह जाान
तरकाराली गगारह तारीख को घाटू शाम ले जाउगी
ह्म में भी देखती ह बात पार
आओरनी असी जगह ए नहि देखे की गेला वेला लग तऽ इ घुमा दोवमे
अब काम हेल लगता है वी लगता है जून उसमे जुलाई मे अगस्त मे
ह
जून जुलाई मे ही लग क उ मिल तो जुलाई ज
त मत देब ने अ त बस अह कि अह य मोड़ दन कर दनो बस सिलई मार दने कही घूमने गिर तऽ ऐसी जगह ह नाम ने बच्चा ब की क रहे चिमन्दिदु म बल्लड़ वाला मन्दिर
अच्छा शाम को ऐसे सी रहता है वहाँ पे तो फिर पहाड़ बना जलबे हगे
हँ पहाड़ वगैरह फिर धूप भी तो आता है पैर जाइए
घरप वहाँ कहा यए सभकछु वैस जगह ही ना कहीं घूमने ला
हं मॉल वगैरह घुमा लाओ बच्चो
गरे बआ व कह गर्मीमे गर्मी भी तऽ बहुत पड़ै हइ
हँ वही
दस हजार निक
कोइ नहिं अपने घरमे ही सही है कर
अपने घरमे बढ़ियां है
हं
गर्मी क वजह से ने कही भी जााने को मन ना करत
हँ सही अपनी सिलई वगैरह कर थोड़े बहुत
हमर तऽ बहु ठंडक रहय बाहर निकल क मे
ह
भ पुर रहलए आ हँ ह ह कतनी दस ह है दस ह करनी है
हेलो दीदी जी नमस्त चल ठीक ह टाइम हँ